जय झूलेलाल!
जय झूलेलाल! आवाज़ अचे पई मुंहिंजी?
हा, हा, साफ़ साफ़ अचे तो तव्हां ॿुधायो।
मां त सुठा आयां तहां ॿुधायो।
ॾाढे मज़े में तव्हां ॿुधायो।
तव्हां ॿुधायो तवां किथां सां आयो?
अ मां दिल्ली, मां दिल्ली शहर मां।
डेली शहर मां! मां न राजस्थान सां।
मां हा, पेहिरें राजस्थान में हुयम अलवर में। हाणे दिल्ली में आहियां। हा, हा
हाणे दिल्ली में आहियां।
हा, हा बिल्कुल हा, हा ॿुधायो? खाधो थी वियो मानी ठही हुई रात जी, खाधी आ।
हा, हा खाधी हुई मां त।
हूं हूं
मां ता जल्दी खाधी हुई।
खाई वरती, टाइम सां खाइण सुठो हूंदो आह सेहत लाइ सुठो हूंदो आ, ॾाढो हा, हा बिल्कुल। टाइम सां खाई करे घुमी अचो ॿाहिर। पो हिक ॿ कलाक आराम करे, पो कमकार करे, पो सुमी रहो। त पो सुठो हूंदो आ सेहत लाइ हन।
हा
राजस्थान में केड़े हंध आयो तहां?
अजमेर
अजमेर मां, हा अजमेर मां एमए सिंधी कई आहे।
घणा सिंधी आयां इन अजमेर मां हुतों।
हा, हा, हा, हा, अॼकल भाॼियूं ॾिसो न केड़ी केड़ी अचन तियूं। हन
हा सही ॻाल आ।
करेला, तुरियूं कद्दू, कचालू, टमाटा त महांगा थी विया आहिन।
कंदासीं हिनिन खाइण में असां ॿाहिरां आऊं त कान कोन था बट खाइण में त नखरे कन था।
त साई भाॼी त सुठी हूंदी नी। हुनन सां ई त ताकत अचे ती। न वणंदी आह तव्हांखे छो?
ना
करेला त ॾाढा सुठा हूंदा आहिनि करेल, तूरियू, कद्दू कचालू, कचालू त एड़ा बिल्कुल चटपटा मज़ेदार ठहनि था
वणंदी कान्ह आहे ही सभ, ही सब्जियूं तो
न खाईंदा आहियो त पो छा खाईंदा आहियो तव्हां?
असां, असां जेन जी जनरेशन आहे, जेन जी जनरेशन में ही, ही छो? खाईंदासां
न खाईंदा आहिनि ॿार, तूरियूं टिंडा शौक़ सां
टिंडा त हा कडहिं, कडहिं
त भाॼियुनि में ई त विटामिन थियनि था अंऊँ सुठी सेहत लाइ उहे ज़रूरी आहिनि
अच्छा तां, तव्हां की छा करे रहिया आहिन
मां सिंधी अकेडमी में आहियां।
हां पाण अ टीचर आहियो असां?
न, न टीचर न आहियां, मां ऑफ़िस में कमु कंदड़ आहियां। असांजा, न, न, सिंधी अकेडमी दिल्ली में।
सिंधी अकेडमी, सिंधीअ में क ॾेलहीअ में अकेडमी आहे?
हा, अकेडमी देहली में त सभु को सुठी अकेडमी कमु करे रही आहे, तव्हां चओ था देहली में अकेडमी आहे? अकेडमी आहे ॾाढी सुठी आहे
छो न हेतिरो ज्ञान अंए मूंखे, अंऊँ मूंखे न, एन, सी, पी, सीएल, क जो ही गियान आहे यहां ही है।
हा, एन, सी, पी, सीएल, त? हा सॼे हिंद में कमु करे रही आहे, एन, सी, पी, सी, एल तो सिंधी अकेडमी, दिल्लीअ लाइ आहे।
त उहो दिल्लीअ में कम कंदी आ् हा। हर स्टेट जी, पंहिंजी अकेडमी आहे न, हा बिल्कुल।
मना हर साल असां अजमेर मां त एस्सी एसी, ए अकेडमी कान आहे।
ना आहे
ना हिन मां, मा एतरो सुनातो काने?
हा न आहे न राजस्थान में ई?
राजस्थान मां आहे, अजमेर मां कान आहे। राजस्थान में हिकु ही अकेडमी हूंदी, जो राजस्थान खे राजस्थान में आहे न, कहिड़े शहर में हूंदी?
राजस्थान जी सिंधी अकेडमी आहे न।
राजथान जी सिंधी अकेडमी आहे? छा ख़बर मूंखे। मां त पंहिंजी न स्टडी पे ध्यान ॾिंदीमसि।
छा करे रहिया आहियो तव्हां?
एम ए फाइनल।
एम ए कंहिं विषय सां?
सोशोलॉजी।
जी, शोशियोलॉजी ओके, ओके, ओेके, ओके। त तव्हां, भाॼियुनि में छा खाईंदा, हो छड़ो पटाटा? या पटाटा बि न, बसर पटाटा।
हा, न, न कॾहिं दाल तो कॾहिं अन कड़ी कॾहि
कहिड़ी, कहिड़ी दाल?
अ सिर्फ यलो वाली मुंग की।
मुङनि जी दाल, अंउं गजुरूनि जो हलवो तव्हांखे वणे तो?
ॾाढो।
ॾाढो ओम, गज गजरूनि जो ॻाड़ो ॻाड़ो हलवो।
तंहिंजी करे मुंहिंजो मुंहमा हा, हा लेकर आ जाओ मुंहिंजे लाए।
वात में पांणी अची वियो, अंउं एतिरो वणंदो आहे कि अंगरियूं बि चटींदा आहिनि माण्ऊहू सभु। गजुरूनि जे हलवे सां त हन, अंउं ॿाज
न मुखे -मुखे न अना मीठा तो एतिरो वणंदो आहे, एतिरो वणंदो आहे कुछु, केंहे बि शंइ, मूंखे ॾींदो न त मां खाईंदी वना।
हा, हा, हा मिठी शयूं बि खप पसंदि आहिनि तव्हांखे?
बहुत।
अंउं भाॼियूं बि खाईंदा करियो न, भाॼियुनि में त केतिरा ई विटामिन थियनि ता।
हा विटामिन त थियनि ता, बट नही खाते
अच्छा मूरी- मूरी खाईंदा आहियो, मूरी, खीरा
खीरा हा मूरी ना।
न खाईंदा आहियो, अंउं खादे में मेवा अन्न
ह मेवा हा अन्न तो खंदिया न
मेवा खाईंदा आहियो? सभु सही शयूं खांइण घुरिजनि न, उहे सेहत लाए सुठियुं हूंदियूं इनि
हा मम्मा हे चवंदी हुई मुखे, की तुरई खा ही खा, हू खा मां, मां चवां थी मां कुछु ई कोन्ह खायां।
त ॿाहिरि जी शयूं वधीक खाईंदा हुया, हूंदा हुआ तव्हां।
न न ॿाहर जी शयूं एतिरो वधीक न, पर हा भई असांजी सब्जिया हुन न कोई कोई सब्जी खाईंदा आहियुं असां। अना असा एतिरो माज मुंहिंजी मम्मी न मतलबु कोशिशि कंदी ही की न ही च ही खिलाए मुखे हू खिलाए। ह न जो जैसे लौकी आहे लौकी खे न दूसरे तरह नमूने सां बनांइदी मा ना असां ना पसंदि कंदासीं
हा त असां बि ईअं ई कंदा आहियूं भई, जुदा- जुदा नमूने हिक -हिक हिकु भाॼी खे ठाहे करे कोशिश कंदा आहियूं की वंणी वंञें। परिवार खे खाइनि सभु घोटु मिली करे कुटुंब वारा।
क्योंकी लौकी त ही कि न बहुत ई लोकी न ईजी आहे मनांइण लाए। न कोई बि न ते ते तेल वि जीरो मे ना बणांए छॾंदा अंब वो तो सभी खे कोन वणंदी आहे न
छो सुठी हूंदी आहे सेहत लाए त उहा।
सेहत लाए त ॾाढी सुठी आहे, बट हे न सभिनि खे कान वणंदी आहे।
तो उहोई आ न या त स्वाद खे ॾिसो सेहदि खे ॾिसो। ह ह ह! हिकु ई शइ मिली सघे थी हा।
हे हे ही न ही एप में कॉल न कंपलसरी आहेय छा?
हा हिक माण्हू खे टी कॉल मिलंदा न हिन एप में।
ही कंपल्सरी आहे इ छा?
जरूरी त न आहे जेतिरा कंदव ओतिरा पेसा मिलंदा तव्हांखे
न न छो हिकु न लेडी मूंखे चवई थी त न हींअ न कंपल्सरी आ कि मुंहिख् मुंहिंजे कांल त काफ़ी कम हुआ।
अच्छा कम मुंहिंजा बि कम थीया आहिनि मुंहिंजा बि घटि थिया आहिनि। ही ही तव्हांखे ॾिसी मां बि कमु ॻाल्हायां थी मुंहिंजा बि घटि थिया आहिनि पर ईअं आहे की भई मुंहिंजे में त जेको मुंहिंजो फोन् जंहिं ते तव्हां मैसेज करे रहिया हुयो हुनमें न कुछु थेई नथो अलाए छा चयन् ता की कंप्लीट थी वियो आहे मां त सत कोल कया आहिनि मस। उहो ठीकु थींदो त पोइ हुनखे बि यूस कंदमि ईींअ
अच्छा हा हुन हुन मां मां कॉल कयां त न उनमें ॿुधाऐं हिकु सौ असी मिनट की लिमिट थी वई ऐ
न न न थी आहे अलाए कल्ह छा थी वियो हुन फ़ोन में त मां
मुंहिंजी न साहेड़ी हुई हुननि जो न कॉल बि करेना क कते मां मां कां सघंदा हुनखे हिन हिक सौ असी मिनट जी लिमिट थी वई पर हुननि बाइस कॉल करियूं।
न न ॿुधो कोल अगर थी